हँ हेलो।
ह की हाल चाल छै सखि।
तोहार के कि हाल चाल छै।
हमरो त हाल चाल सभ ठीक नीक छै सखी।
बहुत दिन बाद गामक चौपाल पर दिखायल। बेहन कतय रह। रहै छै
हँ सखी गोर लगे छै हम त ठीक छी हँ सुना आ। कल हम दिल्लीमे एकटा एन्सी बहु राष्ट्रीय कम्पनीमे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रहल छी। बस यही शनिवार एतवारके छुट्टीमे गाम एलहु अछि।
ओ। बुझायल अहाँ सेहो आत ओहि कट दुनिया यानि प्राइवेट नौकरी के हिस्सा बनी गेल। गेहूँ हमार के बुझइ छै जे अहाँ पटनामे रहि कऽ बिहार। लोक सेवा आयोग बी पी एस सी का तैयार कऽ आ अच्छा हँ कि भेल ओहि तैयारी के सरकारी नौकरीक विचार
हँ छोड़ लेना बल्कि समय अप्रत हम तीन साल धरि कड़ा तीन बार मुख्य परीक्षा सेहो देलहु मुदा किछु अंकक लेल अन्तिम चयन एकता वैकेन्सी समय पर नहि आबै छै ऊपर से परीक्षा प्रक्रिया पूरा होबे मे दू से तीन साल लगी जाइ छै ओकरा बाद ओ पेपर लीक आ कोर्ट कचहरी चक्कर अलग घर कऽ आर्थिक
घरके आर्थिक आर्थिक स्थिति सेहो एहन नहि नहि छल जे हम पाँच छ साल धरि बिना कोनो कमाइ केँ बैठल रही तैं हम प्राइवेट सेक्टरके तरफ रुख कलू
सकी मुदा प्राइवेट नौकरीमे ओर सुरक्षा कतय कहियो तू नै छी जै कम्पनी केँ ऑफ कऽ रहल अछि तहियो मन्दी कऽ मारी आब तऽ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई केँ एला स नौकरी पर आब आफत अछि ओय तऽ हायर एंड फायर राखू या आ हटाउ केँ नियम चलय
स्थायित्व कोनो स्थायित्व नहि छै
हँ सकी अहाँक डर स्वाभाविक अछि मुदा प्राइवेट से क्टर केँ आब यहाँ पुराना चश्मा सँ नहि देखि सकैत छी आइ काल्हि जॉब सिक्योरिटी नौकरीक सुरक्षा का परिभाषा बदली गेल अछि सरकारी नौकरा मे नौकरी मे सुरक्षा अछि मुदा ओते विकास कऽ रफ्तार बहुत धीम अछि प्राइवेट सेक्टरमे सुरक्षाक अहाँ कम्पनी नै बल्कि अहाँ केँ स्किल हुनर दैत अछि अगर अहाँ केँ पास नया जमानाक हुनर अछि अहाँ लगातार सीखि रहल छी तऽ एकटा कम्पनी अहाँ केँ हटाउ मुदा दोसर कम्पनी अहाँकेँ ओकरासँ दुगुना पैकेज पर रखि लेत
अहाँ अस कील कऽ बात कहलु ओ तऽ ठीक अछि मुदा कामयाब दबाउ की की हम सुन छी जे प्राइवेट नौकरी मे प्राइवेट नौकरी मे एक पे चार कऽ कोनो फिक्स टाइम नौ से चार कऽ कोनो फिक्स टाइम नहि होइ मानसिक तनाव बहुत बेसी छै वर्क लाइफ बैलेंस नऽ बिल्कुल खतम भऽ जैत
वर्क फ्राम होम घर से काम आ हाइब्रिड मॉडल आ किछु दिन गामक लोग बीजी रहैत हँ सब किछु अहाँक टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करै छैय
चलू मानू पानी लेल हू जे वर्क लाइफ बालेन्स अछि मुदा बुड़हाबाप बुड़हापे कऽ की सरकारी नौकरीमे पेंशन भेटइत छल आब एन पी एस अछि प्राइवेटमे तऽ जब धरि आहाँ कऽ शरीर काम कऽ रहल अछि तब धरि पैसा छै ती साठि साल बाद की होइत कोनोमे सामाजिक सुरक्षा छै कि
सखी आब जमाना बदलि गेल अछि आब सरकारी नौकरी मे सेहो पुराना पेंशन योजना बन्द भए गेल अछि। बात प्राइवेटके तऽ प्राइवेट कम्पनीसभ भविष्य निधि नौकरीके नशा बहुत गंभीर छै मुदा अब मानसिक धीरे धीरे बदल रह अछि। जब गामक लोग देखो छथि एक मुताबिक मे काम कर रह अपना माता पिता केँ निक शहर मे इलाज करा रहल छथि। गाँव में बढ़िया मकान बना रहले है।
इज्जत आ पैसा
अहाँक बातमे दम तऽ छै। सखी मुदा एक टा आम छात्र जे साधारण कॉलेज सऽ बी ए आ बी एस सी कयलक अछि। ओ ई पैस प्राइवेट कम्पनीमे केना प्रवेश करत तब तऽ आइ। आइ आइ टी या आई आई एम सँ नहि पढ़ैत छै। ओकरा लेल तऽ प्राइवेट नौकरी केँ मतलब भऽ गेल।
बीस बाइस हजार कऽ कोनो दुकान आ
दस बारह हजार
दस दस बारह हजार कऽ कोनो दुकान आ लोकल ऑफिसमे काम करब।
पैसा ग्रोथ है तै
तोड़ा बहुत जरूरत अछि आगे कऽ कॉलेज एक मानी हारा साधारण छात्र रखी तऽ ओ इंटरनेट क मदद एकॉर्डिंग जैसे मुफ्त आ बहुत कम दाममे कोर्स उपलब्ध अपन एकटा नीक पोटोल पोर्टफोलियो बनाउ बीडिंग पर प्रोफाइल अपडेट करू आ ऑनलाइन। अपना करू। सब कम्पनी सब डिग्री नै काम केँ देखे नौकरी देते
अच्छा यानी कि अगर अगर कोनो छात्र अपन कॉलेज का पढ़ाइ कऽ साथ साथ कोनो मार्केटेबल स्किल सीखी लेत कऽ ओकरा लेल रास्ता खुलि सकैत छै
बिल्कूल आजुक अप्सक ई सफलता का चाभी अछि प्राइवेट सेक्टरमे योग्यताके पूजा होइत छै। कोनो पैरवी आरक्षण कऽ ओते स्थान नहि छै अगर अहाँ हमदम अछि तऽ। कहाँ कतहु गरीब परिवारसँ कही मे आबी अहाँ अपन मेहनतके फल पर आसमान छूनि सकैत छी।
अहाँकेँ ई बात हमर बहुत नीक लागल जे होए। पैरवी नहि बल्कि प्रतिभा कऽ कतर होइ छै हमर। बहिन सेहो आब ग्रेजुएशन कऽ रहल छी। ओ दिन राति रेलवे के तैयारी कर रहल। छी मुदा सीट सभ एक एतय कम छै ने जे हमार चिन्ता हई। छै कि ओकरा प्राइवेट सेक्टर कऽ। तैयारी सेहो शुरू कऽ देब चाही।
बिलकुल सकी सही बात कहनाहु। ठीक छै सखी हमराके एगो काज आबै छै तऽ हम करै छी।
ठीक।